नमस्कार
जी नमस्कार
ओर बतै छी न अहाँके समाचार सभ नीक छै
जी इहाँके त समाचार सब नीक छै अहाँके कहै छी ने अहाँके समाचार नीक छै
हँ हमहूँ समाचार सभ नीक छै
अहाँके माता पिताके समाचार सभ नीक छै
हँ सभ नीक छै
आओर बतबै छी ने खाना उना खा लै छीये अहाँ की
जी यहाँ के तऽ खाना उना खा लेले छीयै
की खलियै अ
यहाँ तक खोएले छियै तहि आलू के सब्जी खोएले छियै चौप खैले छी पकौड़ा खैले छियै एगो मिठाई खैले छियै आ रोटी खयले छीयै
चलियै अहाँके तऽ बहुत नीक खाना खलियै य
जी हम नीक नीक खाना खयबे करै छी अहाँके एहिसँ की की खैले छियै
हाम तऽ खाली या नून रोटी मर्चा यही सब खलियै य
ब अहूँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज खयले छियै
हँ आओर बताबै छी ने मौसम कैसे छियै इधर गर्मी पड़ै छै
जी यहाँ बड़ी गर्मी पड़ै छै इतना रौदा पड़ै छै न घरसँ बाहर निकलल मुश्किल कर देलै छै इ रौदा क कहि दू मिनट ल क पन्द्रह मिनट ल निकलइ छी बहर पूरा देह रौद से भर देबै छी
ह ई तऽ बात अहाँके न कहै छै
अहाँके कइसन रौदा पड़ै छै
इधर भी रौदा बहुत पड़ै छियै दुपहर मे तऽ बहुत परे छियै अभी भी करै छी थोड़ा मोड़ा
अभि तुरत अहाँ के न कहै छी एना रौदा पड़े छै पूरा स शरीर अरीके पूरा गरम कऽ देबै छीये
हू आओर बतब छी ने अहाँके खान पीना बनाय आबई छै
जी यहाँ के ते खाना पीना बनाबे आबैत छै अहा के खाना पीना अबै छै बना नहि
हँ आबै छी बना लेै छी खाना पीना सब
से अहाँके खाना पीना मे की की खाना बनालेबै छी
खाना पीनामे हम बना लेबै छियै चावल दाल सब्जी मीट मछली अंडा सब पनीर सब बना लेबे छियै
अहाँके तऽ ब नीक नीक चीज बना लेबै छियै
ह ह त अहाँके की की बना लेबे छियै
इहोके बना लेबै छी पापड़ तिलौरी आलू के सब्जी परोर के सब्जी कोहराक के सब्जी लौका के सब्जी इहेसभ बना लेबै छी हम
अहाँ तऽ बहुत लजीज खाना बनाबै छियै
जी हम लजीजे खाना बनाबै छियै आ चिकन मटन हांडी मटन बिरयानी इहे सब हमहुँ बना लेबै छियै
आओर बतबै छी ने अहाँके कही घूमने उमने जाय छि
जी सोच तऽ छियै जाय के लेकिन कही जब अथी मिलबे नहि करै छियै बढ़िआँ जगह नाम लै छी घूमे मे जाइ छी ओहिस ना जाय छिय
आ
त जाइ छी ही दार्जिलिंग सब जगह घुमबइ
जाइ छी तऽ अहाँ के जरूर कहै छी ठीक छै कही हमरो मोन करै छै जाय के
जब जवानी मे नहि घुमय छियै तऽ बुरहारी मे घुमबै
अहाँ के आवाज बड़ी धीरे धीरे अबै छीयै
अपनाइट के यहाँ के
जी हँ सुनाय छी बड़ा नीक सुनैऽ छी आ ओर कहै छि न अहाँ के मने कही घूमे उमे के सपना न छियै
त अपना तऽ छियै
कहाँ ऐसे घूमै के सपना छी अहाँ के
हम हुँ सपने छियै कि
रशिया जाइ छै ओरा मसाज उसाज करबै छी
रशियन से आ घूम के फिर के चल आबै छी
ह ह
अहाँ के मतलब अहाँ घुमै के सपना छै
हमरो सब अपना छिये रसिया कश्मीर गोवा मनाली हैदराबाद भी य सब जगह घूमने के सपना त छी हम आर पाइ छै न मने क बोलै छिय ने ओ अहाँ के मने घर आर बन गेले छियै
ह्म घर उर तऽ बनल छियै
फिर बनले छियै
की बोलै छियै
केितना रुपय घर अहाँ के बनयले छियै
ओ हम ना बनले छियै
ह अहाँ केना बनलियै छियै
दादाजी ने बनले छीय
ई तऽ अहाँ के जी दादा ली ज लोग जी रहे छैना मे पही के जना बना के छोड़ देले छियै
ह बस पलस्टर उस्रर हो जाइ छै तऽ बहुत नीक लागै छै
तऽ अहाँ के नीक कहै छियै पलास्तर ओलस्तर हो जाइ छै त बरा नीक लागै छियै लेकिन पलस्टर न भेल छी अभी तऽ
ह पलस्टर हो जाइ छै तऽ बहुत नीक लागै छै
ई तऽ बात अहाँ के नीक कहै अछि पलस्तरे ना भेल छै ओहि से नीक ना लगै छी
हूँ हूँ अहाँके पलस्तर भेल छै।
जी यहाँके तऽ पलस्तर अभी नाऽ भेल छिए।
नाऽ भेल छिए।
ओर बताए छी न‌ऽ आम उमके सीजन छै छी तऽ अहाँके आम खाइ छी
जी हम तऽ आम खाइ छी आहा आम खेले छिए।
हँ हमोहुं खाइ छीए।
अच्छा कोन कोन आम अहां कऽ खेले
हम तऽ खाइ छी दादमा आ मालदा
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक आम खाइ छिए।
अहाँके कोन कोन से खाइ छी।
हम खाइ छी मालदेव किष्णभोग जारदा बीजु के कोलपता आम बहुत ही नीक नीक आम खाइ छी लेकिन नामे अ औरो के नाऽ पता छै ज़े। कहय छी ना और आहान के कुछो।
कहैछिये इ कहनो मतलब अहाँके खेलमे कोन कोन स‌ऽ खेल पसन्द
इ अहाँके तऽ पसन्द छै हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड वाँलि बॉल लीडो केका पसन्द करैऽ छिए ओरो क्रिकेट पसन्द करैऽ छिए आइस पाइस पसन्द पसंद करै छिये इ एह से नीक नीक खेल पसन्द जे अ अहां के कहे छी ने अहां की की खेल पसन्द करे
ह ह हूँ
अहाँके की की खेल पसन्द करै छिए।
हम देखै छिए लुका छिपी खेलै छलिए बैडमिंटन खेले छिए कबड्डी खेले छिए दोला पाती खेले छिए गुल्ली डंडा खेले छिए। ओर घर पर खेलै छिए इ लूडो। कैरम खेलै छिए गेम फ्री फायर खेलै छिए।
अहाँरके तऽ बड़ा नीक-नीक खेल खेलै छियै।
हूँ
ओर बताबै छी न‌ऽ कहै छी आ आम उम के अचार लगाले छी
जी आमके तऽ अचार लगेले छि माताजी अहाँके माताजी लगेले छीए आमके अचार?
हँ लगेले छी।
ऐसे कोन कोन चीजके आम के अचार लगेले छिए
माताजी आम के लगेले छी। ओर लगेले छी लीची के अ लीची के नाऽ लगेले छी आँवला के लगेले छी। ओर लगेले छिए उऽ उऽ निम्बू का लगेले छिए। इमली के लगेले छि इहे सब का लगेले छिए।
उम् अहाँके तऽ माताजी बड़ा नीक नीक आमके आचार लगेले छि।
हूँ अहाँके अइसे इ सबसे नीक आमके अचार खायल कोन पसन्द करै छी?
सबसे नीक त‌ऽ लागय छैय ई आम के अचार में आम के
के लागे छी आमे के नीक लागे छी ओकरा बाद लागे छी आबला मिर्ची के इहे सबके नीक लागे छैय काफी जादा
हँ
हू
आ और बतबै छी ने मतलब अहाँ के पढ़ाइ लिखाइ सभ कछ चलै छी?
इहके तऽ पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक चलै छैय। अहाँ के कहइ छि ने अहाँ के पढ़ा लिखा कथन चल छी?
हँ इधरो सभ निक चलय छैय।
बस नीक चलयके चाही छियै।
हँ
ह्म
आर बतैय अहाँ के किस शिक्षा मे पढ़ै छी
यहाँ के तऽ नवी कक्षा में पढ़ै छी अहाँ के
हम तब सरकारी नौकरी के तैयारी करै छि
ई कोनो काम ओ ई कोन नकरी होइ छैय?
य उह नौकरी होइ छैय चपरासीे के। चपरासी के नौकरी करै छियै। आराम से महीने उठाय छीयै।
ब तब तऽ अहाँ के तऽ बड़ा नीक काम करैत
हू
ह्म आ और कहै छैय नहि अहाँके कही घूमे मे सोचले छीय कि नहि?
बतेली ने जाइ छी घूमे।
चलय छी अहाँ से बात के बड़ा नीक लगै छी। कविया आ और समय मिलै छैय तऽ अहाँ सँ बात करै छियै धन्यवाद नमस्कार।
किछ उधरसँ रख देबय छैय।
अच्छा